नमस्कार कहै छै न खाना उना खा लेने छी अहाँ के
हँ यहाँ तऽ खाना उना खा लेलेे छी अहाँके कहैत छी ने खाना उना खा लेने छियै हँ हँ इहो भी खा लेने छियै
की पुछैने छेलै अहाँके इहे तऽ खैले छियै दाल खैले छियै भात खैले छी अँचाय खैले छियै रोटी
टी खैले छियै चटनी खैले छियै करैल़ा के सब्जी खैले छियै परोड़ खैले छियै आलू खैले छियै
छियै भंटा
खयले छियै लौका खैले छियै इहे सब खैले छियै अहाँ के कहै छियै की की खयले छियै हु
ऐं हं ई हममे खाइ ले छै दाल भात अचार रोटी चटनी
आलूके
सब्जी खैले छियै परोड़ के सब्जी खैले छियै चटनी खैले छियै परोड़ परवल के सब्जी खैले छियै अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक चीज खाय छियै हम बड़ा नीक नीक चीज खयबे करै छीय कहै छियै ने क की खैले छियै हमहुँ खैले छियै नहि रहै छै अचार रोटी चटनी दाल भात भात परोड़ के सब्जी
करइला के सब्जी आलहिके चटनी रोटी
इहे सब खैले छियै आ
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक चीज खाइ छियै
हँ हम भी नीक खाय छी आ ई मास अहाँके सुने मे आयल छी शादी वादी करै छियै जे शादी मे जाइ छियै नहि नहि अहाँके तऽ सही सुनले छियै मने हमँ मन नहि करै छैय जायके
हमर मोन करै छै तऽ अहाँके चलै छी गा अहाँके
आँ
ठीक छै अहाँके चलबै ने तऽ हम कहबै जरूर ठीक छै हँ जरूर जरूर आ हँ क
सय -
ऊहु ना ना हम तऽ न जाइ छी लेकिन स्पॉंज सुनै मे होइ छै बाड़ा मिलै छै कि आबै छै ने हमरो चलै छी ई त कहइ छी
ठीक
जईय जरूर हम चाह इ जाय छी तऽ हम अहाँके जरूर कहै छी
एहि खायमे ओ सब बड़ा नीक लागैत छै जायमे हइयै ने जाइत छी कहूँ कहूँ
ह तऽ बड़ा नीक लागे छै ई काहेकि घूमबे फिरबे खेले कूदैत छी
ऐ त बड़ा नीक लागै छै आहा के नीक लागै छै
ठिक न हँ हँ यहाँ के तऽ बड़ा नीक लागे छै ई नय कहे छी इंहो के नीक लागे छै कहै छै ने खाजा जे खैने छियै अइ तार क के होकै छियै त कहै छ हेलो हँ बोलै छीय खैले छै न आ ए तार के खाजा लेकिन ई पिछला साल खैले छै इ साल तऽ कोनो काटही वाला न मिलै छियै तऽ न खा पाबै छियै अहाँ के खोजय छी ई साल ना ना ई हो न कैले छिय ईहो
कोनो पासी उासी चढ़ै छियै तऽ ओ कहै छै से त काटना देबै छै
तऽ काट देबै छियै त हम खा लेबै छै ऐसे ना काटै छै तऽ न खा पाबै छै किया कि कटतै तबनु खवय छि हमरा त चढ़े आ बहु न करै छै ओहि स ना खा पाबै छै अहाँके चढ़े आबै छियै हू हू हमरा त आबय छी चढ़े चढ़े छी अपने से काट के खा लेबे छी बारा नी लगै छियै बाह लगई चढ़े आ जाइ छी हमरो कबो खिआबय छी ना जरुर आहा के हम जबै ने खाजा खाय तऽ अहाँ जरूर कहबै हम
नहि कोच ने
सुनने मे आबै कि अहाँके गेल रहल छी आ का कहै छी न हम लड़का के अपना बाबा के साड़ के
इडियन गेल छी अहाँके
हँ हँ जरूर गेल छै न त बादबै छै ने की कैले छै अहां ओहो बड़ी अथी भेल छिय आ कहै छै न हुँ हुँ अथी गेल छै ठीक छै जायक क है न
मने जायके मोन छै से मोटरसाइकिलसँ जायके मोन छै आ चलि गेल छी
छिय साइकिल से एतना पी लेल छियै ने हम क्या कहैै अहाँ से एतना मोन करै छै जायके न हिनका लेक ना जा पड़तै
वो का कहै छी अथी कहै छै ने अहाँके सुनै मे अबै छै जे आम के बगीचा चाची होइ ह अहाँके त सही सुनले छी हम आम के बगीचा छिय अमदुर के बगीचा जाय छिय अमरुदके बगैचा छिय मे कडो के बगीचा छिये सहजन के बगीचा छीये लौका के बगीचा छियै कटहल के बगीचा छियै इहे सब बगीचा छियै हम तऽ बड़ा नीक नीक चीजके बगीचा छियै हँ हँ हमनी जे रबइ कर छै ईटा निक न न छै बाह तब की खियाबै छै ने आम हँ जरूर-जरूर आबै छि ने अहाँके आबै ने जहिया सहिया एक दस किलो खाइ छै आ ले के जाइ छै जेना मोन करैत छै ने अहाँके कटवा देबै ह दस पन्द्रह किलो तोड़बा देबै छै आ जेतना मोन करे छै अहाँके खाय छी चियै एना के ले के चल जाइ छै ठीक छै
अहाँके तऽ बड़ा नीक काम कहै छै हमरा खियाबै छै अहा
घट नै जेतै नहि नहि इतना हमरा पास हइ का का करबै यै खाय पियै छियै दू चारि गो लोक के खिया देबै छियै तै एतना रहतै तऽ एकटा पुण्य कमा लेबै छियै अहाँके इहाँ के तऽ बड़ा नीक से बा अहाँके तऽ सोंच माने बड़ा नीक होइ छै ने हँ हँ अहाके तो बड़ा निक
आओर कहै छै ने अहुँके सुनैमे आवै छै आम के बगीचा छियै
हँ सही सुनले छियै एहिना आम के बगीचा छियै केरा के बगीचा छियै धु कि बजै छि बगैचा छै अमरूद के बगीचा छीये कटहल के बगीचा छै सहजन के बगीचा छीये कादो के बगीचा छियै अमरूद के बगीचा बैगिचा छियै इहे सब बगीचा हमर पास छियै हँ अहुके तऽ बारा निक- निक बगिचा छियै
हँ नहि कहलै छियै हमरो नीक नीक छ अहूँके नीक नीक छियै वाह अहोके निक हमरो निक
ई तऽ बड़ा अथी छियै सही बात छियै हँ आर कहैत छै ने अहाँके खेलमे कोन कोन खेल पसन्द करैत छियै ई एता पसन्द कर छै हॉकी बैडमिंटन कैरम बोर्ड बौली बौलीवौल इहे सब तऽ हम करै छियै अहाके कहै छियै ने अहा कथी कथी कोन कोन खेल पसन्द करै छियै
इहो पर
पसन्द करै छियै हॉकी बैडमिंटन कैरम बोर्ड वॉलीबॉल आइस-पाइस धोलापाती लुका छिपी आओर का कहै छै न उ
एगो
जौन होइ छियै ओकरा
सजाबै छै
केर छी बड़ा नीक लागै छै हँ हँ हँ पीछे हाथ लगाबै छै तऽ जाइ छियै
हँ अहाके तऽ
खेलनेे छियै ने हँ हँ हम खेलने छियै तभी न कहै छियै बड़ा नीक नीक खेल होइ छै हँ हँ ई तऽ बात अहाँके सही कहै छियै बड़ी नीक नीक रहै छियै
अहाँ कोन कोन
कौन आम फड़ल छै ई गाछ पर इहे तऽ फल छियै ए कडो तऽ ई तऽ एस्टो ए ए सेथी ने पूछै छियै कथी पूछले छियै अहाँ के आम के एगो नू पूछैने छै हँ हँ रूकै छियै बताबै छियै
ए अथी मालदेय दालमा बिजू किशुनभोग जार्दा इहे सब फरल छै अहाँ कहैय
छी न अहाँ कोन कोन सा आम के पेड़ लगैले छियै
आम के तऽ पेड़ अहाँ के लगैले छियै मने कोन कोन सा हय
हय ना मने एथि एथि लगैले छियै आमो के फड़ैछै आओर फड़ै छै मालदेव किशुनभोग जार्दा बीजू
आ बहुत किसिम किसिम के एखन आम फड़ैत छै अहाँ के खाइत छियै कि नहि खाइत छियै
ना हम नहि खाइ छियै हम नीके ना लागै छियै लागै छै एगो छोटक बीजू आम रहै छै बरा नीक लागै छै वाह ओ हमरा तऽ बीजु नीक लागै छै हँ हमरा बिजु तऽ नीक लागै छै तऽ आम खैबै नहि करै फेक देबै छियै अहाँ खाइ छै ना आ कथी याद परै छै अहं अह अहाँ के सभ सँ नीक खेलमे कोन खेल लागै छै इहे हमरा लागे छै सबसे नीक लागै छियै हँ खेल लागै छै अहाँ के इहो के लागै छियै वालीबॉल कैरम बोर्ड इहे दूगो लागे छै बेसि नीक इतना नीक छै ने कभी का कहि आहाँ के बड़ी नीक लागे छियै आ फ्रीफायर पबजी इहे सब खेलै छियै अहाँ अहाँ खेलने छियै फ्री फायर पबजी हँ हम खेलले छियै ने बड़ा नीक लागै छियै इहो दू हजार बीस मे जे खेलले छियै
दू हजार बीस के बाद हो छै ने पबजी लाइट
छियै ओ बन्द हो गेल छै ओकरा बाद एलै पब जी लाइट के भीपीस मने खेले के पड़ै छै दोसरा दोसरा कंट्री में छै ने देखो औ ओ रहलै लेकिन इंडिया कन्ट्री छियै ने अहाँ के तऽ ओ सभ मे बन्द हो गेल छै ने तऽ बात अहाँ सहि कहै छै ए बाला इह सभ इंडिया में ओकर बाद भीपीएन लगाबै छै ओकर बाद खेलै छै हँ हँ ह ह ई बताउ सही कहले छिय भीपिएन मने सुपर भीपएन चाहे कोनो भीपीएन लगाबै छै तऽ बड़ी नीक चलय छै
हँ हँ
मने अहाँ के पबजी आ फ्री फायर मे सबसे मने सबसे अच्छा कोन लागै छै दुनू मे अच्छा दुनू ऐसे नहि कहै छै ई एगो बताबे छैबै छै हमरा चलाबे छै फ्रि फायर
अहाँ के
उ अहाँ के तऽ लागै छै फ्रि फायर फ्री फायर मे दिल लागल रहै छै
तऽ ई बीच मे छोड़ि देनेे छियै ने ओही से
नहि हमरो पसन्द पहिले रहै छै लेकिन अब छोड़ि देने छियै ओहि सभमे कोई करय छै
हँ अरे का हो गेल छै ह आर कहै छै ने अहाँके सुनैमे आबै छै कि ल ए को छै
अहाँके टाड़ि पीने छियै
हँ
तार के न नहि हम त ताड़ि ना पीयै छी ई सब नाशा वाला चीज होइ छै ओहि से ई अहाँके तऽ ई बात सही कहै छै लेकिन नशा बना रहै छै ओ घर मे रह दू चारि गो आदमीसहि उ सब खत्म हम तऽ नइ छी पियकर छै नाऽ तऽ उऽ लोक पीेते पीेते पीेते हई नऽ ओकर नासा वला समझ समझा देेले छै ओहिस माता पिता लोक कहे छै ना ना
ह ई तऽ अहाँ के तऽ बात इहो सही कहै छै ओकर बाद माता पिता कहै छै ना ना अभी एसे कहिं नशा उशा लागै छियै ओकरा बादे से छोड़ देले छियै
हँ ई तऽ अहाँके बात तऽ सही कहै छै आब कहै छै ने अहाँके अभी क की करै छै
अहाँ से सुति के बात करय छियै आ देखियौ मोबाइल चलाबै छी अहाँ के क छै नै की करै छै हम अहाँ के सुति के देखियौ मोबाइल बात करे छियै वाह ई त अच्छा ख काम करय छियै
नहि हँ हम तऽ अच्छे कामो करै छियै
अहे की करै छियै ई करै छैे करै छै तऽ फिर
फ्रि फायर खेलै छी छोटा भाई खेले छै ने अहाँके
उहे देखै
छियै वाह आ हो गेलै तीनेटा मे करय छियै ओ हो हो हम कहै छिय आओर कहै छीये नऽ आहाँके छोटा भाई कितना साल छिय
ओ ऊ प न लग समे छै
आय